ह हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो।
हेलो।
ह ह हेलो हेलो ह हेलो
प्रणाम ह प्रणाम दीदी ह प्रणाम दी
समय। हँ खुश रहै कि हाल चाल छै ह हाल चाल
ठीके छै सभ बढ़िया है
ह ह अच्छा अच्छा कैसन मौसम छौ अपखने।
ह मौसम अभी खराबे छै मेघ पड़े वला छै।
ह हथि नहि हमरखन हमरो कन ओइसने लागि रहलै।
आ सभ घर परिवार सभ ठीक ने
ह ठीक छै सभ ठीक ठाक
बैसर।
सभ ठीक सभ स्सकुल के तैयारी मे लगल छै अपन नहााय रहलै ह कोइ पूजा करि रहलै हैं जल जल चढ़ैते जते भोला बाबा कऽ
बढ़िया करे छै सभ नहाय पीस के जाइ छै। ठीक करै छीय।
आग।
आर सभ बढ़िए छै आर सभ ठीके छै
चाय पानी होइ गेलै।
हँ चाय बनाइए रहलियै हैं अच्छा चीज
ह
चाये बना रहल बिना चाय पीले हमर से नहि कोइ काम होइ छै ने।
ओ हमरा आरके चाय पियएके देते नहि छै।
ह।
ह आ नत। ठण्डामे तनि मनि पिओ लेलहुँ अऐसे ने।
ओ नीमबूवला भी कम से कम पियएके चाही तनि।
हँ तऽ बनबै छी तऽ उठथिन ने सुतल छथिन उठथिन त बनेबे पी लै छियै कनि से ह कलका तनी पी ले तऽ हम पी ले छियै तब से
ह तऽ चाय नाप के थोड़ी बने छै तनी बढ़िये जाय छै
ह उएह आ नेमू वला कहै छै सभ पचे के लिए ठीके रहै छै
हँ तब कि
स्नान हो जाइ छै न चाय पी लेलहूँ ने तऽ काम अपना करते रहलहु लेट सेट हो जाइ छै नाश्तो आर करेमे एगारह बजे जाच ने
हू
सभ कपड़ा लत्ता फीचते फीचते रहै छियै रोज दू बाल्टी कपड़ा हो जाइ छै खीचे क
हँ लकन बुतरू वालला घर मे होइे जाइ छै।
अबरी पूर्णिमा कहिया छै
नहि देखलियै पूर्णिमा अभी तऽ लगै छै पच्चिमी हो गेलै आज आज सभ नवरात्रा शुरू होलै के दिन स्ताइस कऽ बारसे तक चलतै
ह तऽ ई सभ मे तऽ ने खा तै अथी खाइ
नहि नहि जे जान नहि खेते लेकिन एक बार
नहियए जाने रहियै न
नहि हम पूछै छी पहिले। ई खतम हो जते आठ न दिन मे तऽ खेते टाइम मिलते एक आध बार
औ
हँ तऽ कह खाइ लऽ तऽ खायइवला
हमरर बच्चा एतबार के तनी अथी करे लगे छै कि एतबार के बनाव कऽ कि बनै छै ने सभके
हँ
ई आर सभ मछली आर खातिर करै छै
ओ मछली न
हू मीट मछली कुछ छो
हँ
से चलते आब सुनि गेलियै तऽ लगै छै की करतै कि करिये नहिसए
ह।
इहे हो जाइ छै आ फेर सावन मे नहियए खते भादो मे नहिये खेइते
भाद ओ तोरा तने भादोइौ न
नहि तऽ भादोमे नहि तऽ फिर एक सप्ताह बाद लगै छै तीज होइ लगतै ने तऽ कहै लगै छै कि अभी खेते जो तीज पार हो जतै तबे तीज पार होतै त हँ फिर पन्ध्रा दिन के पितृ पक्ष चले लगै छै
भादोमे कऽ पितर पक चलतै आश्विन मे ने
आस्विन मे चले लगे छै तऽ लगे हा तऽ ओइस सत्ताह सत्ताह। रहै छै हँ तऽ लगै छै कि धो पोछि के फेर झुठे अथी करब अब दू दीन चैर दीन तीज बचते तऽ लगते ने कि नहि खा सबू।
हँ आ गणेश पूजाति ई सभ परबे परब धरा धर रहते अब तऽ परब सावन घुसले ने कि परब शुरू
भैर सावन कतना आदमी सभ बेलपत्र चढ़बै छै कि कि करे छै सभ
ह
कतेए आदमी रोज चढ़ेलक बाबा कऽ बेल पत्र कोय भी शिवलिंग मे रोज चढ़ेलक
ह जत मेले लग बिकतै केतना
हैं आ कितना आदमी के होइ जाइ छै कि बाबा मंदिर मे जाइ छै ऐस उसी मे कोइ आदमी सोमवारिए कऽ सोमवारी चढ़ैलक सावन कऽ महत्व रहै छैन बेल पत्र चढ़ाबैक मेन बात छै
ह ह हम और त सोमवार के सोमवार छैर सोमबार-सोमबार चढ़ाबै छिय रो ह बिकै छै मन्दिर के बगल मे या बिकै छै दस रुपया सभकुछ धथूरा गेहूँ बाली -ताली सभ कुछ रहै छै ओकरेमे दुधीयो भिस्सारा उहेए मे खरीद के लैलौ दस रुपया के चढ़ाय लैय छी। कहि दै छियै सोमवार- सोमवार ला दीजिये कम से कम
अब -अब जानै छै बेलोक गाछ कऽ पूजा होइक चाही होइ
हँ हम तो हमरा कन तऽ हइये छैले करै ही हम पूछ हँ हम रोपले छियै हा हम पूछे छी जे नहि जाय सक जेते मंदिर तऽ ओकरे मे शंकर भगवान के नाम श्री शिवाय नमस्तु भ्यम कर के हम जल ढारि दय छीयै
हम परहैय।
तोराखन तऽ शिवलिंगो छेबे करथुन त
ह ह ऊपर जाइ छिय अभी तऽ ऊपर जेबे करबै कर आ नै जेनैभेलौ जल्दीबाजीमे रहल तऽ नीचही ओकरेमे ढारि द छ हुनकर नाम से
ह मतलब सोमवार पुछ कऽ चाय खैरदयके चाही आ शाम केँ बेलगाछ तर दिया जला दैत कऽ चाही
साँझ दैय छै सब जगह देख
ओ तऽ रोज देखबैय केँ छै हँ एगो दिया रैख दै कऽ चाही म मट्टियों अर वाला दीया रहै छै न तऽ ठीक रहै छैय तऽ जल कऽ रैख
हँ हमराखन तऽ तखने देवालीेये घड़ी एक सौ लै कऽ धरि लै छी धैल रहै छै सालो हमरा तऽ दिया
हँ हमहुँ अर मंदिर ले जाइ छियै खरीदैय छियै दस रुपया कऽ
ह हँ आ उह घड़ गेल छोटको एगो तनी तनी दिया खाली बत्ती ओटै जुकूत मिलै छै
हँ हँ छोट केँ हम अर खरीदैय छियै
से हमरा सन रहै छै
तोहरो ओ दीपली हो गेलो दीपली वाला जे बड़ा सब रहे छै देवाली आर मे जे
आ हमलोग कऽ छोटका छोटका आबै छैय हं नै हमलोग को छोटका छोटका आबै छैय
हुँ ओहो ठीक रहै छैय एगो बत्तीस सीधे बत्तीस घुसाय दैलक बस बत्ती छरैक जाइ छैय
हँ गोलका बत्तिया गोलका बत्ती आ दोसर केँ दीया मे कहबो पहिले हमे बत्तियए लैके चैल जाइ रहियै समझलीही गोलका बत्ति में घी डैल कै अपना लै केँ मंदिर चैल जाय आ दोसरो केँ दीया में उऽ धैर केँ जलाय दैय रहै कहलकै नै उ जो जे दीया धेलकै ने ओकर पुण्य चैल जैइते
चैल जैइते हँ नै जलबै केँ चाही दोसर कऽ दीया
दीया में ही बत्ती देके जल जलबै केँ चाही
दूसर कऽ दीया में नै जलाबै कऽ चाही
हु तहने न मट्टी कऽ दीया
तब दीयारब जयबो कहीं लयकिये जाय छियै अपन हम
अच्छा हँ ठीके
हँ एगो बांस बला आबै छैय ने डलिया ऐसन उऽ ठीक रहै छैय आ पीत्तर वला लै गेलियौ बाहर में छोड़ियो न दैय छियै तऽ दोसर मन्दिर चैल गेलियै तनि व्हाट्सएप स डर लगै छैय
हम तऽ एतना नै ओहो लाइये गेलखिन नै कोन चोराय लक पता नै रे बाप
मंदिरो अर में चोर चुम्हारे सब घुमैत
तब अब लोहावला में जाय छी पूजा करयल तनी गो लोहाक छैय ऊपरे सऽ करै छी
हैय थोड़े बढ़िया चीज रहते हुये हेराय गेलौ। लोहा लकड़ लेके आब जो
समझ मे एतौ स्टीलो आर के मिले हेतै कि नहि
ह मिलै ने छैय
कहै छैय स्टीले आर के खरीदलहुँ कही पित्तर वला दान करतै कम सँ कम पन्द्रह सौ रूपैया लगतौ।
ह लगिये जेतै आ पित्तर आजकल महंगो न चलै छैय सात सौ रूपे किलो दैय छैय
ओ सात हम कहै छह छैय हँ छह सात आई घड़ी कहलकै तेरह चौदह ओ घड़ी देवाली घड़ी लेबै त पन्द्रह पूरा ही देतै।
ह
पन्द्रह सौ रूपैया दिवाली घड़ीटा के आय
ओ हमरो पूजा कऽ खातिर एगो थारी किनैक छैय थारी किनबै
छहटा छिपली छिपली आरती आर ले
हँ तनी थारी तनि गो जे कि तीज आर मे सभ समान सरिया लैत चलि जेबै।
अच्छा अच्छा हँ
देबो केलकै तऽ ठीक वाला नहि ने देलकै ह
हँ नहि कही पूजा पाठ मे तनी सुन्दर अभी दिवाली मे ले लिहो देवाली मे ले लिहे अच्छा
ह तऽ वही लेबै जे जरूरी के रहत मिलकी के भी जाय छैय नवरात्रि। तऽ ओकरा ल छोटका सा लाय के देलखिन हे पलेट उहे बेर प्लेट लेलखिन तऽ तीन सौ कि दू सौ रूपैया के छैय
बाप रे बाप।
जेतना उ नास्ता कऽ प्लेट अर रहै छौ ने अपना ओकर छैय काहे कि ओहो मंदिर आर जाय छैय नवरात्रि मे मंदिर जाय छैय। सांझ बत्ती दैय छैय पुतो हैं ओही चलते तऽ हमहुँ एगो खरीद। लेबे खरीद लेम तब न पूजा पाठ करैमे ठीक रहतै ह
ह रहैयोके छै सभदिन लऽ रहै छै ने ठीक रहै छै कोइ चीज खरीदने से ठीके ने होय छै।
तऽ वही सभ सोचलियै हँ लेकिन सावन आबि जायत तऽ खाली पूजे पूजे करैके छै।
ह इहो बेर तऽ बर्तनो आरके तऽ मेला रहै छै। बर्तनो आर के त मेला रहै छै लगल
तय सभ दिने ऐजा मेला रहै छै सभ दिन यात्री अयबे करै छै सभदिने मेला रहै छै। शकराजी मन सु खरीद छै तऽ ह तब ठीके छौ आर सभ काज हैं हमहूँ अपन बचबा आर के उठाबे छीयौ इसकुल जइ
हँ ठीक छै
ठीक ने रखै छीयौ आँय फिर करबौ बादमे हँ हँ ठीक
हेरे ईने आओरे छौड़ा ईने आ
हँ